नमस्कार होइ छै ने खाना उना खा लै छियै
हँ खा लेल छियै अहाँके बता ने अहाँके खा लै छै
ह ई हे यौ खाना की की खयने छी अहाँके
हम तऽ खाइ छी चावल दाल सब्जी आओर खाइ छै सभ पापड़ तिलौड़ी सलाद यही सब खेलिए यै अहाँके की खेलिए यै
ई देखनि दाल चावल अचार चटनी आ खस्सी के मीट मुर्गा के मीट खैले छियै रोटी खैले छियै अचार खैले छियै चटनी खैले छियै इहे सब खैले छियै
खाना खलियै या
हँ इहाँ तऽ नीक नीक हयबे करै छियै
ह
अहाँके सुने के आबै छै अचार चाटय सुति गेल छियै
ह दन्हिने खाना ओना बनाबै छी अहाँकि
हँ इहाँ तऽ खाना उना आबैत छी बनाबै अहाँके आबैत छी खाना उना बनाबै
हँ होइ छै
की बना लेबै छियै खानामे
हम नहि छी चावल दाल सब्जी में हर तरह के सब्जी बनालेबै छियै जैसे कि भिंडी का परवल का लौकी का झिंगनी का आ घियूरा का बैगन का लौ की कह कटहल के सब तरह के सब्जी बना लेबे छियै मीट में भी बना ले खस्सी के मीट मुर्गा मीट मछली अंडा सब बना लेबे छी अहाँके खाना पीना सब बना ले छी कछुआ कसम
अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक खाना पीना बनाबै छियै
यैय
हँ खाय छी की कहै छी अहाँ के
तबी खेलै छियै फिरी आर खेलैत छियै आ खेल में कोन कोन सा खेल पसन्द
हम देखलै छी क्रिकेट खेलय छी फुटबॉल खेलय छी बैडमिंटन खेलय छी भॉलीबॉल खेलय छी आओर खेलै छी कबड्डी ख खेलै छियै गुल्ली डंडा खेलैत छियै हॉकी खेलैत छियै दोलापती खेले छियै लूडो खेले छियै घर पे कैरम खेलैत छी भऽ गेलौ
हम ई खेलै छी करम बोर्ड खेलै छी हॉकी खेलै छी बैडमिंटन खेलै छी केन आउ कहै छैै ने दुला पत्ती खेलै छ आसि पैस खेलै छियै आ दोला पाती खेलैत छियै आइस पाइस खेलैत छियै छुआ छुअन्त खेलैत छै इएहसभ खेलैत छै अहाँके कहै छै ने
राख
अरे भोर ने कहै छी अहाँके हम भोर भोर परा जाइ छी
हूं कहै छिय कि हँ अहाँ के पूछनू मौसम ओसम कैसै छियै?
यहाँके तऽ मौसम बड़ा नीक छैय अहाँ के कहैत छैय ने मौसम कैसन छय?
हूं इधर भी मौसम नीके छैय।
रात के मेघ बरसल रहै छैय अहाँके?
हूं मेघ तऽ बहुत ही भेल रहै छैय इधर। आँधी भी बहुत तेज भेलै।
हं आ रौदा अभी उगल छैय कि ना उगल छैय रौदा।
उगल छियै।
बडी रौदा उगल छीयै पूरा रौदा रौदा एतना उगल छैय टीना उना सबके बड़ काम कर दे
हूं
आहानहां के घर टीना के छीये कि एथि के छियै इटा के हय
ईटा के छैय छतवाला।
बाह सुनैमे अबै छैय कि अहाँके
ह ह घर तऽ पुरानी छियै अभी कहाँ बनलियै छैय घर।
तब की घर त बनावे छैय एगो बथान हे उहे बनावे छैय। कियाकि इहर रहते रहते मन नहि करै छै घर पर घर छियै ओहि से शान्ति जगह प घर बनल चीज लागै छैय शान्ति जगहपर
ह निक कहै छै अहाँके
ह्म हँ खाइत छी ने दालम खाइत छी बिज्जू खाइत छी किशनभोग खाइ छी सिंधुआ आम खायई छी और बहुत ऐसे किसिम किसम के आम खाय छी। लेकिन नामे नहि ई सबके पता छैय अहाँके आम उम खाइ छियै?
हू हम भी खूब आम खाय छी। कहय छी
किसिनभोग जाालदा बीजु यही सब खाय छी इहसभ आब ने बहुत ही नीक लागै छैय।
ह तऽ बात अहाँके सही कहै छैय। बड़ा नीक लागै छैय ईस आम।
किसिनभोग तऽ बड़ी मीठ लागै छैय आ गोलका आम खैले छीयै गोलका आम जौन स काच रहै छी तऽ बहुते नीक मीठ लागै छैय पाकलो पर बड़ि आओरो मीठ लागै छी।
ह किसनभोग किसनभोग त बहुत खाइ छी।
बड़ा न नीक लागै छैय खाायमे कि ना? कहै छी अहाँके? जे ने नीक कब हम
ह ह
ओसभ होइ छै चलै छी ई खा जे खााय अहाँके
हँ चलै छिय
चलै छै त बाद अपने हम कहढ़ै छीयै यहाँ के लैके सबके कहे छै चले छै तऽ चलतै तऽ हम कहबै अहाँके जारी
आओर बताैवे छी ने
जे कथी आादमे पड़ल छी अहाँके बगीचा बगीचा छियै आमके बगीचा
कथी कथिक बगीचा छिय म कथी कथी बगीचा मेरो ब छिय अहाँ
हम बगीचा मे रोपले छी पौध नीक अने प्रकार के पौध रोपले छी
कोन कोनसँ कमसँ कम लीची इसभ चपले छियै
ह रे छैाँ आम लीची कटहल अमरूद केेल तूध कोदम कूलर बिलर सहजन ईसभ रोपे छै नीम
इओे रोपि ले छियै कटहल रोप ले छियै सहजनि रोप ले छी आमरूदे छियै सेब रोप ले छियै बीज उक मे रोप ले छियै आ आम के गाछ रोपले छियै कठहल के गाछ रोपले छियै नींबू के गाछ रोपले छियै आ कहै छै कि ना गुलड़ के गाछ आछ रोपले छियै नीक नीक आम रोपले छियै नीक नीक रोपले छियै गाछ
हँ हमरा तऽ आबै छियै अहां के आबै छियै
अहां इहाँ के त नहि आबै छी चलाबे छी साइकिलें चलाबे छी
चलियै अहाँके हम सिखा देबै चलाबयके
तऽ तब चलाबे से त हमरा चलाबे न आबै छै
चलबै सिखा देबै हम
ह्म अहाँके मोतिहारी घूमैय छियै
हँ घुमै छियै
की ना मोतिहारी घूमे हेलो
हँ बोलै छियै न
अहाँके नीन्द उंद लागैय छै का ओऐसे नु रुक रुक के इ सब बोलैय छियै अहाँके कोन मोतिहारीमे जगह घूमल निकलै छै
हमे तऽ सब सबसे नीक लगै छै मोतिहारी मे सत्यागरा पार्क नीक लगैय छै चरखा पार्क नीक लगै छै नरेगा पार्क नीक लगै छै और उ गाँधी मैदान घूमै छियै बहुत नीक लगै छै मॉल में घुमे छियै मीना बाजार घुमे छी
जगह बड़ा नीक ई ई त ज गह सब छियै विशाल मेगा मार्ट सुनले छियै न ओ खाली ओ नामो सुने छै तऽ बुझै छियै हमरे एथि बा के ओमे अथि मॉल
त हमरे छै
हू चलियै अहाँके बात करके काफी नीक लगै छै
चलै छियै अहां सँ भी बात अहाँसँ कभी आओर टाइम मिलै छै तऽ अहां से पुछियै ह चार धन्यवाद छी रखै छी
त